कहू की हाल ह
ठीक अछि अहाँके
ठीक छै
खेलौं
कथी सब खेलों हें
कथी खेलौ
ह भिणडी के सब्जी सब
ह आओर गर्मीे की ठ ओम्हर
ह
गर्मी य कि ठण्डा
घरमे
ह ए तऽ हल्का हल्का ठण्डा वला हवा बोहै छै जल हवा
आओर कहू
आओर कहू ता पापा से बात केलौ हें पप्पासँ बात भेलै
ह
ओ
आओर
खराब छै
काल्हि छुट्टी रहत कि कालेज खुलल रहतऽ हेलो
छुट्टी छै
ओ
हँ
आओर
आओर खाना पीना खो आ सुतेत हो अबै खाक सु त
आब खेबै कनी देरमे पप्पा खा लेतै तब
आओर कह
अहाँके खाना पीना भेल
हँ भऽ गेल
तऽ
बनेलियै येऽ करैला के भुजिया रोटी दुध आम
केगो रोटी खेलू हैं
चारि गो पाँच गो खेलू हैं के गो खेब
चावलो बनेने रहू
चावल छलै लेकिन खराब भऽ गेलै सवेरे खाना बनेने रहियै ने भानस
दिने के चावल रहै की
हँ तऽ हम हम डेली चावल खाइ छियै रोटी खाइ छियै नहि रहै छै तऽ बनबै छियै
मतलब चावल कम खाउ पेट निकलि जायत
उंह तऽ आब पेट निकलि कऽ की हेतै खाय पर कोनो कंट्रोल नहि छै
कंट्रोल करू पेट उट निकलि जाएत तऽ दिक्कत भऽ जेत
उंह आ पता छौ बौआ रौ
क
आ दीदीके बेटीके वियाह ठीक भेलैए
की
आन दिसम्बरमे करतै
के दीदी
तोरे छोटकी दीदी
सब कोई रहय कि कहलको यै
फोन कयने छलैयै
पप्पा के
हँ पप्पे कहै छलिया
ह
हम तऽ नै जेयबै तूसभ
हूं किया जेबै
चलि जयह तोहर दीदी छ हम नहि जेबै
हमर तऽ परीक्षा रहतै तऽ हम नै जेबो
हँ त अपन पप्पा जेतै
पप्पा जेतै
हँ आओरो कह आम खाइ छ कीन कऽ कि नै
पैसा कहाँ यै आम खरदके कनी गरीबी चलि रहल यै
हँ पप्पा भेजै नै आम आम पाइ तऽ कैला नै आम खरीद लै छैए
अहे जेबै चौक पर तब खय देबै केना चेल रहल छै आमके रेट
एम्हर तऽ दै छहो सएमे दू किलो उमहर पता नै केना देतू बम्बई किशनभोग एखन मालदह छै लेकिन मालदह एखन ओते मीठ नै लगैत हेतै अखन बम्बई ये किशनभोग
नै त हम लेबै जब मालदह आबि जेतै मार्केट मे पूरा बनिआँ तरीकाँस
हँ अच्छा
सए के तीन किलो दै छै नै
हू
हू हू के देेतै
तीन किलो नहि दू किलो
छ के दू किलो
हँ आओर कह आर मौसी से बात केली है मौसी से बात भेलौए
भायके की हाल छौ
भए के ठीक छौ फोन नहि करै छी तू सभ बात नहि करै छी ही
नहि
कियै नहि बतियाय छी ही
टाइम यै हमरा लग ओते
ह बड़का अथि करय छै भरि दिन तऽ पढ़िते रहै छै जेनाकि
आओर कह
ऊपरमे
सुन नै अच्छा लाइन ल लगब नहि तऽ लगब नहि आत लागत लतै तऽ लग पइ कमाबै छै ह लगबै छी पाँच मिनट कनि खाना खो ने जो आबै खाना खेलहि हेलो हेलो ह ह ह ककरा से बतियाय छी ही कहाँ ककरो से बतियाय छियै
ह आर कहय
छोटकी के
के छोटकी
उमा दीदी
उमा दीदी हेलो ओकर बिआह तऽ भऽ गेल छै ने
नहि रे छोटकी के
छोटकी बेटी के आओर
आओर सभ कह न
आओर सब ठीक छै
आ
आओर कह तू सभ खेल खा तऽ लेबे केलअ
हँ हँ हँ खा लेलीयै सुतेबै आब नींद लाइग रहल य
अच्छा अच्छा तऽ भएए गेलै हमरो कनि देर आर बात कऽ ले तऽ हमरो काज भइए गेलै बर्तन धो लैत छी
खाना पड़ से
हँ हँ आब भऽ गेलै पड़ास बैय और कह
की कहियो
आर बात भेलहुए बाबा सँ
उहु उहु नय नइ भेलै य
करै छी नाना बाबासँ
करबै आब काल्हि परसू
बात क लीहे
काइल करबै
आ आओर कहअ
हमर की करना सुतबै कनी आब
हँ हँ तऽ हमरो आब भइए गेल छै
ह
आओर सब कहअ
आओर सब ठीक छै
कथीके सब्जी खयने छलियै बोआ आ कथी देने छलहु ओ
म लोक ने ज मन हम कोनो जे ब सु देब चलही तो लऽ कऽ खेले
नइ आब हमहूँ जाइ छी खाय लए
जो जल्दी खेबै
हँ हँ खा लेबै जाइ छियै भए गेलै आउर
आओर सब क गर्मी तऽ लागि रहल छै
गर्मी तऽ छौ एतहु छौ गर्मी बहुते
गर्मी तऽ एतो छौ बौआ बहुते
हँ छोटल केने
कथी फुटि गेलो
आँ मोबाईल फोइर देलको करू
केना
ई हो छै आर
आँ
ध्यान राखअ
अ ई रजेश बा तोरा बुझ बुझै छी रजेशबा
बता
ह कितना मे क लेलही केतेय म कऽ लेलही
आ पूछिये कते पैसा लगतो की मुसलमानो के खिलफ आओर कहअ
ठीक छै रखै छियो तऽ
ठीक ठीक
ठीक